हेलो
हेलो
हेलो
नय जाइ छो आबाज
हँ आबै छौ की हाल की हाल
छौ तू सब ठीक छौ तू ठीक छी
हँ ठीक छिय
सब ठीक छौ
सब ठीक छौ
चाय नाश्ता सब भेलो
नय नै भेलैया भेलैया बनै छै चाय
हूँ
हू
की भए रहल छै ठीक छौ
बैठल छी कोनो काम नै करै छी अखन
हम जा रहल छीयौ आई मंदिर घुमय लेए साँझ दे देतै ने तऽ ओकरे सग जा रहल छियै
कून मन्दिर
हमरा सबके घरे लग छै राम जानकी मन्दिर बहुत प बढ़िया मंदिर छै ओ बहुत मजा आबे छै ठक हँ बहुत मजा आबै छै अखन बढ़िया स मंदिर के आरो तोड़ क बढ़िया स बना रहल छै छै,
अपना सबके राम नमी होइ छै न
हँ ओतय हमरा सके ओते पूजा होइ छै राम भगवान के बहुत सारा मूर्ति सब भगवान के बनै छै,
मार्च अप्रिल मे
हँ, तऽ बहु ओठ बहुत मूर्ती ती सब बनय छै मेला लगवै छै, प्रोग्राम करबै छै डांनस सब जे आबै छौ
हँ।
हँ। ओतय साँझके सब जाइ छै जते गामके आदमी छै न
ओ
तऽ सब जाइ छै साँझ क साँझ बाती दै लऽ आरती होइ छै,
राम भगवनके मन्दिर छै
हँ रामायणो पाठ होइ छै ने हँ ओते साँझ क सब जाय छै पूरा गामं के लोक जाय छै।
अखन तैयारी कए रहल छौ दी हँ दीप सब बनवे छै फूल सब ओरियाबै छै,
ओ
उ तऽ आब जग ओतै साँझमे आरती सब हेतै बहुत मजा आबे छै ठम बहुत सारा लोक सब रहै छै न बढ़िया लागे छै ठमा।
ओईठा फेर लड़की सब मिल जाय छै गप सप होय छै,
दोस्त सब
हँ। पूरा टोले के लोक आबै छै तऽ ओहिठमा बहुत लोक सब रहै छै अपन दोस्त सब रहै छै, ओकरे स गप सप कर लागै छियै
पढ़ाई करै छी कि
बढ़िआ लागै छै तऽ ह
पढ़ाई करै छै कि
स्कूल बन्द रगा ह करे छियै गामे मे हमरा सभके स्कूल छै गाम मे आबै छी कॉलेजो बनि गेलैए मैट्रिक इणटर के ह
स्कूललो हमरा सभके बढ़िआ बनल छै बढ़िआ जे नीक लागै छै
तू तऽ कॉलेज मे है भी ने कहन
ह गामे मे छै ने तऽ रो जाई छै आब रोज कहै छै ने क्लास करै लए
हू हाँ हाँ तऽ कॉलजो मे कहै छैय।
हा तऽ रोज जा। पड़ैत छै टीचर सभ आबैत छै बढ़िआ बढ़िआ
ह।
बहुत सारा लड़कीसभ रहै छै सभ साथे जाई छै। नीक लागै छैय अपन हसते बाजते सभ जाइ छैय। तोरा गाम मे छौ कि लग मे छौ नै
हमरो गाव मे मिड मिडिल से हाई स्कूल तक छैय।
हा हमरा सभके हाइए स्कूल तक रहए। तऽ आ दूर जाय पड़े हमरा सभ के ताहि दुआरे अपन गावे मे कहलके बना देय छैय।
बच्चे।
लिख कऽ देलकै अपन गाव मे सभ मुखिया सभके।
तऽ अपन गावे मे जाई छैय सभ बच्चा सभ। नीक छै एक तरह से। आई काल्हि आ बाहर सड़क तड़क पर निकलबी तऽ कते। उम्हर उम्हर के बात भेए जाइ छैय हा
बाहर नहि जाय पड़ै छैय अपन अथी जा स्कूल के घड़ रात मे खाना कि बनबै। रात मे खाना कि बनेबै।
किया रोटी बनतौ भुजिया बनतो तोरा कि सभ बनतो।
मछली बनेबौ।
मछली आन।
भात बनेबै हाँ मछली भात। एतेक बगले मे पोखैरिमे मरलैए।
ओ पोखेरि छौ।
हाँ हाँ बगल म।
ओ त तऽ रोज मारै हतौ माछ ओमे।
हुं
हाँ बढ़िया छौ तऽ पोसै छै कि ओहिना धार तार छौ।
नै पोसै छै पोखैरि में।
हाँ
सब मछली छै
हाँ।
एखन बारिश होइ छै ने तऽअपन ज्यादा रहै छै
हाँ। हमरो सबके धार मे एखन पानि लागलैए आब मरतै हमरो सब के कनि दिनके बाद।
हमरा सबके मारै लए आबै छै तऽ दै छै
हाँं। हमर तऽ सिङ्गही मछली छै सिङ्गही मछली कते नीक होइ छैय।
हाँ बढ़िया लागै छै सुवाद ओकर बढ़िया छै खाय मे। बाजार सब में बड महंगा दै छै। तू सब मन्दिर तन्दिर कोनो नहि जेबहि
जेबो आबतऽ सावन एलैया तऽ सावनमे कतोअ नै कतोअ जनैय छइ सिंहेश्वर छै धरहड़ा छै घड़ियां छै
हाँ। हमरो सबके गामे मे छैभोला बाबाके मन्दिर
ओ
ह तऽ दिन के जाइ छिय सब पूजा करय ल भोर के
हँ तऽ चारि टा सोमवारी लागलैए
हँ हमरा सभके एहिठमा बगलेमे एकटा घर के बगले में कालेश्वर नाथ उखड़ले या
हु
हु महादेव उखड़ले ओहिठमा मंदिर तनदीर बर बनलै ओते लोग जाय छै सब पूजा करैल
एहिबेर चारिटा सोमबारी सुनैछीयै लागलैया
हँ चाइर टा लागले या तू क‌एटा करै छी
हँ हम नइ करै छियै हम एकटा करै छियै
एकटा करै छी
तेसर वला
हं हमरा सबके तऽ जेए बेर पाँच टा लागै छै पाँचटा करै छै चाइर टा लागैय छै
नए तऽ जे पाँच टा कर ने इहो बेर ओ पाँचे टा करतै चारि टा जगह जे मतलब जे जीतियो के चारि टा करतै नएतऽ जे पाँचटा करै छै ओ पाँचटा पुरैतै की
हमरा सभके अंगने सब करै छै
ओ
हु तऽ ओ दिन कऽ बहुत नीक लागे छै उपवास करे छैय अपन मंदिर जाय छै भरि दिन तऽ मंदिरे जाय आबे में बीत जाइ छैय
हँ
तऽ तऽ साँझ कऽ साँझ बाती टाइम होइ छै तऽ साँझ दै लऽ
तऽ मेल लागैत हेतो
हँ दुकान सब तऽ रहे छैय
घर लका मंदिर जे छैना ओहिठमा जादा मेला नै रहै छैय
ह ऽ
हँ तऽ ओइठाम कमे दुकान सब रहे छै आ जेना गड़ियास हैय धरारा ई सब में बड़िया मेला लागै छैय
हमरो सब कऽ धरारा छै लग में धरारा जाइ छी
हु धरारा हमहुँ जेबै
जै यै ने जहिया जेबही तहिया कॉल कय दि है
ठीक छै कए देबौ आभियान तऽ भेट भै जे
तऽ सब आदमी साथे चैल जायब
तूहु सभ कऽ संग कै लिहा हमहूँ उमहर स सभ कऽ संग कै लेबे
हँ सब आदमी साथे चैल जो
हँ लोक जादा रहै
अइगला साल अइगला साल गेलियै रै धरारा बड भीर रहै मेलो खूब है यह भीरो बड रहेै बड भीर
आइगला साल तऽ हमरा पूजे करय लऽ नै देलकै एतेक धक्को म धक्का हैत रहे ने
ओ सब बड़का मंदिर छै प्रसिद्ध जगह छै प्रसिद्ध जगह छैय न ओसब
केओ देह पर जल केओ देह पर जल दए दे फूल फेेक दे
हँ
हँ बहुत भीड़ रहैत छै
हु भीड़ ए मेल बड निकै छै ओत
सब आदमी मिल कऽ चैल जेब सभ आदमी मिल कऽ चैल जेब
ठीक छै
एतै आबिहे एतै आबियहे एतै स सब आदमी चैल जेबै
ठीके छै ओहो हेतै
एकदिन धरारा चैल जेबै एक दिन सिंहेसर चैल जेबै
सिंहहेश्वर में कते भीड़ रहै छै कि धराराहो स बेसी भीड़ सिंहहेश्वर रहै छै
सिघेश्वर बड भीड़ रहै छै
बहुत भीड़ रह छै
हँ बहुत भीड़ रहै छै ओत
हँ बहुत रहै छै न त ओहिमे के कते रहै छै कोनो पता नहि चलै छै
हँ
हँ
आरो सब ठीक छौ न जो चाय ताइ पीबिहे तू चाय तकनीही हे
ठीक छै तब